हेलो
नमस्कार
नमस्कार नमस्कार सब ठिक छै हँ हँ अपन सुनाउ
आ हमरो सब ठीक छै
और बताउ
किछु दिन पहिने बाजार गेल रही ओते अलग अलग सामानक दाम देखी के बहुत आश्चर्य भेल पहिने जे चीज कम दामे भेटैत छल आब ओकर मन बहुत बढ़ि गेल अछि एहि कारणे आम लोक लोकक जीवन बहुत कठिनाइ रहल अछि
हूं हँ महंगाइ एखन देशक एकटा गम्भीर समस्या बनी गेल अछी विशेष रूप से मध्यम आ गरीब परिवार सब एकर प्रभाव बेसी पड़ैत अछि
बाजार में सब्जी दाली तेल दूध आ दैनिक उप उपयोग बहुत रास सामानक दाम लगातार बढ़बैत देखलौं एहि कारणे मासिक खर्च पहिनेसँ बहुत बढ़ि गेल अछि
ई सही बात अछि जखन जरूरी वस्तुक मूल्य बढ़ैत अछि तऽ परिवार के अपन बजट बदले पड़ैत अछि
बहुत लोग कहैत छले जे आय ए तक नही बढ़ल अछि जतेक खर्च बढ़ि गेल अछि एहि कारणे बचत करब सेहो कठिन गेल अछि
आय आ खर्चक बीच संन्तुलन बिगड़ले से आर्थिक दबाव लगातार बढ़ि जाइत अछि
गाममे सेहो लोकसभ एहि विषयपर चर्चा करैत छलाह किसान सबक कहब छल जे खेती मे लगातार बढ़ि गेल अछि मुदा सब बेर उचित लाभ नहि भेटैत अछि
ई कारण किसान आ उदभोक्ता दुनू कठिनाइ महसूस करै छथि उत्पादनक खर्च बढ़लाक प्रभाव आखिर मे बाजार पर सेहो पड़ैत अछि
गेस सिलेंडर बिजली आ यातायातक खर्च बढ़लास परिवारक सबके घर चलावाल ओरा कठिन लागल अछि
ह ई समस्या विशेष रूप से निश्चित आय वाला परिवार सबके बेसी प्रभावित करैत अछि
कतेको परिवार गैर जरूरी खर्च बिल्कुल कम देने छथि ताकि आवश्यक चीज खरीदी सकिति
हं ई परिस्थिति बतबैत अछि जे महंगाई केवल आर्थिक नहि बल्कि समाजिक समस्या सेहो बनि जाइत अछि
सभ दुकानदार सब सेहो कहैत छलाह जे समान महंगा होयबाक कारणे ग्राहक कम खरीदारी करैत छथि
हँ महगांईक प्रभाव व्यापारक सेहो पड़ैत अछि बिक्री कम होयबाक कारने व्यवसाय प्रभावित होइत अछि
किछु परिवार बच्चा सबक पढ़ाई आ स्वास्थ्य पर हमो वाला खर्च पूरा करबामे सेहो कठिन महसूस करैत छथि
हँ ई वास्तव मे बहुत चिन्ता के विषय अछि शिक्षा स्वास्थ्य पर असर पर भविष्य लेल नीक संकेत नहि अछि
हाॅं लागैत अछि जे महगांई के प्रभाव समाजक लगभग प्रत्येक घर पर पड़ैत अछि
बिल्कुल फर्क केवल एतेक अछि जे गरीब परिवार एहि समस्या के आओर बेसी महसूस करैत छथि
जे आवश्यक वस्तुके दाम नियन्त्रित रहय तै आम लोक के बहुत राहत भेटैत सकैत अछि
ई बात सही अछि स्थिर बाजार सन्तुलित मूल्य व्यवस्था समाज लेल बहुत आवश्यक अछि
ई विषय प्रत्येक नागरिक सॅं जुड़ल अछि एहि पर चर्चा बहुत उपयोगी रहत
आशा करै छी जे भविष्यमे आम लोकक जीवन पहिने से आसान बनत
ह हमरो एहि आशा अछि सही योजना आ निरन्तर प्रयास स्थिति बेहतर सकैत अछि
हू महंगाई जे के समस्याक समाधान समाज आ देशक दुनू हित मे बहुत आवश्यक अछि
बिल्कुल बिल्कुल गाम मे बहुत लोग कहैत छले जे खेती खर्च लगातार बढ़ि रहल अछि बीच खाद डिजिटल आ सिंचाई के खर्च पहिने से बेसी गेल अछि मुदा फसल उचित दाम सब भेर नहि भेटैत अछि
हँ ई वास्तवमे गंभीर समस्या छी जखन उत्पादनक लगातार बढ़ैत अछि आमदनी ओहि अनुपात मे नहि बढ़ैत ओ किसान बहुत कठिनाई मे पड़ैत छथि
शहर मे नौकरी करनिहार लोक सब सेहो कहैत छला जे घरक किराया बिजली यातायात आ भोजनक खर्च लगातार बढ़े तऽ जा रहल अछि मासिक आयक पेघ भाग एहि खर्च मे सप्ताह जाइत अछि
हँ निश्चित आइ बला परिवार सब पर महंगाई प्रभाव सबसे बेसी पड़ैत अछि बचत करब बहुत कठिन भए जाइत अछि
बाजार में ग्राहक सब बहुत लोक सोची विचार सामान किनेैत चला पहिने जे वस्तु बिना सोची किने छैल अब ओकर आवश्यकता पर बार बार विचार करैत अछि
ई महगाइ इक सीधा प्रभाव छै लोक सब अपन खर्च मे कटौती करय लगैत छथिन
किछु दुकानदार कहैत छलाह जे बिक्री कम गेल अछि कारण लोक सब केवल जरूरी काम सामान किनैत छथि बाकी चीज टारि दैत छथि
ई बार व्यापारक सेहो नकारात्मक प्रभाव डालैत अछि बिक्री कम भेला से छोट व्यवसाय के सेहो नुकसान होइत अछि
बहुत परिवार अपन मनोरंजन यात्रा आ दोसर अतिरिक्त खर्च कम देने छथि ताकि घरके खर्चा पूरा सकै
ई परिस्थिति देखले अछि जे महंगाई केवल आर्थिक समस्या नहि बल्कि जीवन शैली पर सेहो प्रभाव डालैत अछि
कतेको अभिभावक बच्चाभक पढ़ाइ खर्च पूरा करब लेल अतिरिक्त मेहनतक करैत छथि किछु लोग दोसर काज सेहो शुरू देने छथि
ई बहुत कठिन स्थिति अछि ई परिवारक आवश्यकता पूरा करबाक लेल लोक सबके अतिरिक्त बोझ उठाबे पड़ैत अछि
वृद्धि लोकसभ सेहो कहैत छलाह जे पेंशन या सीमिति आय मे घर चलबा पहिने से बहुत कठिन गेल अछि
हँ मैहंगाई प्रभाव समाजक प्रत्येक वर्ग पर पड़ैतस अछि विशेष रूप से कमजोर आर्थिक वर्ग पर
हमरा लागैत छै जे आवश्यक वस्तु उपलब्धता अमूल्य नियन्त्रण पर लगातार ध्यान देबाक आवश्यकता अछि
बिलकुल संतुलित बाजार व्यवस्था आम नागरिक के राहत देबा मे महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकैत अछि
जहाँ महंगाई लगातार बढ़ैत रहल तऽ गरीब आ मध्यम वर्ग जीवन ओकरा कठिन सकैत अछि
ई कारण ने समय पर उचित कदम उठना बहुत जरूरी अछि
एहि विषयपर गाममे बहुत लोक चिन्ता देखलू सभ ई चाहैत छलह जे आवश्यक सामान आम लोकक पहुँचेमे रहय
ई उचित अपेक्षा अछि प्रत्येक परिवारके सम्मान पूर्वक जीवन जीबाक आवश्यक अवसर भेटैत अछि
समस्या बुझबाक सङ्ग सङ्ग समाधान पर चर्चा करब सेहो बहुत आवश्यक अछि
आशा करैत छी जे भविष्यमे स्थिति बेहतर होइत आ आम लोकके आर्थिक राहत भेटैत
हँ सही नीति सन्तुलित व्यवस्था आ सामूहिक प्रयासस महंगाई जा सकत अछि
हू कल्ही हम महंगाई बारे मे बारे में विस्तार से बतेलु अब ई बताउ जखन लगातार महंगाई बढ़त झ अछि तऽ आम परिवारक दैनिक जीवन पर कोन असर परैत अछि
महंगाई बढ़लाक बाद सबसे पहिने मासिक बजट बिगड़ी जाय छी लोक सबके प्रत्येक खर्च सोची समझी करल पड़ैत अछि
हूं ई सही बात अछि आय सीमित रहैत अछि मुदा खर्च लगातार बढ़ैत अछि रहैत अछि जाहिसँ आर्थिक दबाव बढ़ि जाइत अछि
कतेको परिवार पोषण भोजन खरीदब सेहो कम देत छथि फल दूध आ अन्य पौष्टिक वस्तु महंगा होबाकऽ कारण सब दिन नहि कीनि पबैत अछि
ई चिन्ता कई विषय छी महंगाईक प्रभाव केवल जेब पर नहि बल्कि लोक सब स्वास्थय पर सेहो पड़ैत अछि
किछु अभिभावक बच्चा सबक ट्यूशन किताब ओ दोसर से खर्च करबाक प्रयास करैत छथि कारण घरक जरूरी खर्च पहिने पूरा करब पड़ैत अछि
शिक्षापर प्रभाव पड़त देशक भविष्य लेल नीक संकेत नहि मानल जायत
बहुत परिवार अपन पुरान बचत खर्च लागैत छथि एहन स्थिति बहुतो दिन धरि चलैत रहै ते आर्थिक सुरक्षा कामजोर जाइत अछि
हँ बचत कम होयबाक कारणे आकस्मिक परिस्थिति से निपटनाइ आउर कठिन भए जाईत अछि
मंहगाईक कारणे छोट व्यवसाय सब सेहो परेशान रहैत छथि सामान महंगा किनबाक पड़ैत अछि मुदा ग्राहक कम दाम चाहैत छथि
ई कारणे व्यापार मे लाभ कम भहि जाइत अछि आ कतेको छोट व्यवसाय संघर्ष करय लगैत छै
मजदूरी करनिहार लोकसभ कहैत छले जे दैनिक कमाई सो घरा के पूरा खर्च निकालब दिन प्रतिदिन कठिन होइत जा रहल अछि
ई वर्ग पर महँंगाईक प्रभाव सबसे बेसी देखला कर बैटर कारण हुनक बहोत आय सीमित होइत अछि
कतेको युवक अपन भविष्य लेल बचत नहि करैत छथी आयक अधिकांश भाग रोजमर्रा के खर्चामे समाप्त जाइत अछि
ई बात भविष्य आर्थिक योजना पर सेहो असर डालैत अछि
हमरा लगत छै जे आवश्यक वस्तु मूल्य स्थिर रहब आम नागरिक लेल बहुत जरूरी अछि तखने परिवार निश्चित जीवन यापन सकत
बिलकुल सन्तुलित मूल्य व्यवस्था समाजक आर्थिक स्थिति आधार होइत अछि
महंगाई कारने गरीबी मध्यम वर्ग आ छोट व्यवसाय तीनो वर्ग सबस बेसी प्रभावित होइत अछि
हूं एहि कारण महंगाई केवल आर्थिक विषय नहि बल्कि सामाजिक चुनौती सेहो मानल जाइत अछि
हँ समय पर उचित कदम नहि उठाओल जाय तऽ महगाई के प्रभाव औरा गंभीर सकत अछि
ई कारणे सरकार बाजार आ समाज सबके मिल के सन्तुलन बनने रखबाक आवश्यकता अछि
अगला बार महगाई कव करबा
स्वभाविक उपाय आ लोक सब कोना अपन खर्चे बेहतर ढंग से सम्हालि सकैत अछि एहि विषय पर विस्तार से गप करब
जरूर समाधानक चर्चा करब बहुत जरुरी अछि तखने एहि समस्या सही दिशा भेटत
बिलकुल आशा करत छी जेे आगाँ चली आम नागरिक के राहत भेटत आ जीवन यापन पहिने से आसान बनत
हुं आ सही नीति आर्थिक संतुलन आ जन हितमे निर्णय लेल जाय तऽ महंगाई के समस्या बहुत हाथ धरी नियंत्रण कयल जा सकैत अछि
बिलकुल कल यहाँ महगाई के प्रभाव विस्तार बतलाउ आब ई बताउ जे समय पर एहि समस्याके नियन्त्रित नहि कयल जाय त देश भविष्य पर कोन प्रभाव पड़ि सकैत अछि